हलो
हैलो, आवाज़ न थी अचे? अचे थी न, हा थी वई रोटी थी वय?
हा थी वई रोटी। हा मां खाई वयी, तव्हां न खादी अञां?
न म हाणे खाई न मां खाई उथियुम
तव्हां बि खादव छा ठायव?
हा मां ई ठाहींदी आहियां घर ते रोटी अक्सर।
हा, मां बीह पालक जी सब्जी थाति।
अच्छा, इहा भाॼीअ कीअं ठहंदी आ?
भाॼी ॾाढी आसान आ, मस्त लॻंदव खाइण में सच में मस्त लॻंदव खाइण में। पहिरियों न हिकु बीह जी गुड़ी खणो हां हुनखे कटे छॾियोसि, हां पालक खयों। पालक खे धोई करे या कटे करे पोइ धोओसि सां त धोई करे कटे शॾियोसि। पोइ सिटीयूं लॻायोसि टे चारि हा हा सीटी में पहिरियों ई पालक गॾु में सिटी लॻाए छॾींदा आहियूं। पालक सां गॾु बीह ॻरी बि जल्दी वेंदुव।
हा
हा पोइ कूकर में थूम विझो कुटे करे, पंज छह ॻड़ियूं पोइ हुन खां पोइ टमाटो पीसियल विझोसि। पोइ टमाटो पूरो सुठे सां भुञजी वञे तेलु वेलु छॾे ॾे न पो उन खां तव्हांजो बीह ॻरी वियो अथव त बीह कढी छॾियोसि न ॻरियल लॻेव त हिकु- ॿ टी घुरज न आहे। पोइ गॾु पालक सां गॾु बीह विझी छॾियो पोइ हुन्जे मथां मसालो विझो असांजो हरु बारु जो लूणु मिर्च हेड धाणो हुनखे सुठे सां भुञोसि
पोइ मेहिटंदा आहियो, हुन वांगुरि पालक खे?
हां
मेहिटंदा आहियो?
न न मेहिटंदा न आहियूं, पोइ भुञी भुञी करे पाणे ई ॻरी वेंदी आहे न। सीटी लॻियल आहे न। त म आई त ॻरी वेंदी आहे, पहिरियों ई कटे करे सीटी लॻाईसीं असां ने।
अच्छा
पोइ हुनखे भुञजो सुठे सां आलू खपेव त आलू बीह विझी छॾोसि गॾु में ई भुञण में पोइ पूरो मसाला विझी सुठे सां तेलु निकरणु ताईं भुञोसि पोइ हुनखां पोइ थोरो थोरो पाणी या अधि कोप हिकु कोप खणी पाणी तुर- तुर विझी करे हुनखे भुञंदा रहोसि। सुठे सां जेतिरो भुञंदवसि न उहो ओतिरो सुठी सुठी टेस्ट ईंदव मुंहिंजी पोइ भुञी भूञी पोइ वरी पाणी विझी करे वरी ॿ टे जीअं त बीह ऐं आलू जिन हिसाब सां कचा अथव हुन हिसाब सां सीटी लॻायोसि।
अच्छा त मूंखे त बीह वणंदा खादाई न आहिनि, बीह वणंदा ई न आहिनि, मां कॾहिं न खादा‌ ई आहिनि।
तव्हां खे न वणदव घर वारनि खे वणदा हूंदव न बि त पालक ॾाढी मस्तु लॻंदव गॾ में।
उहो जो पालक ॾाढी वणंदी मूंखे पर बीह न वणंदा आहिनि। पालक हिकु नंबर
पालक बि बढ़िया लॻी अथव। पहिरीं मां बीह न खाईंदी हुअमि, मां इहे ठाइण लॻियमि न ॾाढा बीह जो लेकिन सवादु सुठो हूंदो अथव ऐं गुण बि सुठा हूंदा अथव बसि बीह जा। खा खाईंदा कयो बीह।
बीह ॾिसण में सां ई न वणंदा आहिनि।
हुं, सूअर जी नक लॻदी आह।
ॿियो छा- छा ठाइण ईंदो अथव तव्हांखे?
ॿियो ॾाढो कुझु ठाहींदी आहियां मां त तव्हांखे जेको खपे ॿुधायांव तव्हांखे।
हम्म मूंखे उहा जेकी लिखी पांजी। हे भाॼी न ईंदी आहे जहिंमें शिमला मिर्च विधल हूंदा आहिनि। असां त दाल फुलको ठातो होसीं, मखानी दाल ठातीहुईसिं मखनी दाल खाधीसीं अऊं फुलको कयोसीं अॼु असां। वधीक ॼणनि जी रोटी न हुई न तेंजे कारण
हम्म।
छा कंदा हाणे मां पनीर जी भाॼी ती चवांव पनीर जी भाॼी में शिमला अॼु नईं सुभायईं जेका
त तां ॿुधायो ता कि मुखे की मूंखां पुछो था भाॼी?
तांखां पुछांव थी भई तां कंदा आहियो छा?
हा मां त खोड़ ई कंदी आहियां अठ ॾह तरीक़े जी पनीर जी भाॼी कंदी आहियां, उन ॾींहुं हाणे मां चारि टे ॾींहं अॻु न लौकिया लॉलीपॉप ठाता, ॾाढा ज़ोरदार ठहंदाया तवां बि घर ते ट्राय मुंजा बि ॾाढा मस्तु ठवंदा अयव।
त लौकीय जा लॉलीपॉप मां हिकु दफ़ो लौकीय खादा हुया।
छा ठातायव?
लौकीया जा कोफ्ता
तां तांखे चाइनीज़ वणंदो तव?
न, चाइनीज़ न वणंदो आ मुखे।
ताए लौकीया लॉलीपॉप खायो, सभु भुलिजी वेंदव ईअं लॻंदव ॾाढो आसानु थिया। ॾिसो पहिरियो हिकु लौकी खंयो, लौकी खे न छीण करे छॾियो कद्दूकस करे छॾियोस सुठे सां, जेतिरो घर वॾो वॾो मोटो थुल्हो अगरि कदूकस हुजेव न, त थुल्हो कदूकस कयो न त जेको अथव उहो ई कयो। जिअं चार तरीके जा कद्दूगस इंॾा तव तव्हांखे जेको मोटे में मोटो हुजे उहो कद्दूकस करे छॾियो सुठे सां, कद्दुकस करे सॼो पाणी दॿाए करे निचोड़े छॾियोसि।
अच्छा।
पो हुन खां पोइ हुन में लुणु, मिर्च हेड्र, धाणो। हैड्र न? लूण, मिर्च, धाणो, हेड्र तांखे खपेव त विझो, मां न विधो हुयो। पोइ इहो मिक्स करे, हा, हा पोइ न हिन तॾिखां ईअं कच्चे मेई सब विझी सॾियो लूण, मिर्च, धाणो पोइ उन खां बि हिक तईअ में थुम अदरक ऐं साई मिर्चनि जी ईअं चॉपर में चॉप करे, दरदरो जीअं हूंदो आ।
हा
पेस्ट विझोस तेल में, उनखे हिक मिन्ट पकाए करे मथां लौ लौकी विझोसि पो लौकी खे सुठे सां पकाए छॾोसि, ईयं कचोपन निकिरी वञेस पाणी सुक की वञेस
छॾकी कीज़ पयल हुई उहा वारी जेकी कीज़ करे, युवा वारी न?
हा कीज़ वारी, पो उहे थी वञेन पोइ आञा न हिक बेस हिक कटोरे में बेसण जो घोल ठाहियो। थोडो सो पतलो? थोडो सो पतलो, हुनमें न मां लूण अऊं शेज़वान चटनी विधी।
अच्छा
हा पो उन घोल खे लोकीअ य मथां विझी हुन खे भूनोस-भूनोस ॾाढो सुठे सां भूनोस जेस ताणी सुकी नथो वञे। ईय न
त घोल किय कयुव गोल कीअं कयुव अञा सोफ्ट कयोव की हिकदम पूरो पाणी-पाणी कयुव?
एकदम ई एकदम छिट्रों न, पकोड़नि खां थोरो पतलो। पकोड़नि खां न अध क्लास अध हिकु कप वधीक
अच्छा।
हा एकदमि ईअं छिट्रों पाणी वांगुरु न, थोरो ईअं हुजे लेकिन लाॻ वांगुरु।
हम्म-हम्म
पो हुन घोल खे लौकीअ मथां विझोसि अउ भुञंदा रहियोसि हुनखे घुमाईंदा रहंदजसि त पो कीअं तई गरम हूंदी न त चिल्ले वांगुर ॿाहिरां चिपकी पईंदो तोखे पूरो घुमाईंदा रहजोसि छॾजोसि न हिक मिनंट बि। पो सॼो पाणी सुकी वेंदो न पो लाहे छॾिजो बस थाली में थोरो थधो करे पो तव्हांखे चोको बस स्टिक मिले या ग्रीन स्टिक मिले जेका बि हुजेव हुनम दॿाए करे लॉलीपॉप जा शेप ॾेई करे उनखे तरोस, हा। ॾाढा बढ़िया लॻंदा तव तव्हां उन सां चटनी खायो या तव्हांखे लॻे त चाइनीज़ लॉलीपॉप जी सॉस ठाहियो सॉस नार्मल टमेट टमाटर सॉस सां खायों तव्हांखे लॻंदुवई न लौकी या कोफ्ता आहिनि। तव्हांखे लॻंदो की कुछ अलॻि ही शइ खाया थी, जेके लॉकी में गुण हंदव न उह बि मिली वेंदव। त हिक मस्तु रेसिपी बि ठही वेंदव उ ॾाढा सवला तव केरु महिमान अचे ठाहियो कयो मस्त। मस्तु बीठाहि ॾाढा, ॾाढा वणया।
हा हाणे ठाहे ॾिसंदम, तव्हां ॿुधायव त मूंखे।
हा हा बिल्कुल
मां उअं न ठाता हुया अॼु ताईं, मां लोकी बि न खाईंदी आहियां खैर, हाणे लोकीअ जा ठाइंदमि।
नयो आइटम थी वेंदो न लॻंदो न कि लोकी था खाऊं पिया असां खाई रखंदम
न न बढ़िया लॻंदव, हे त तव्हां की हाणे तव्हां ठाहींदव मां तव्हांखे ॿुधायोमांव लौकी पयल आ। तव्हां जेको माण्हू लौकी न बि खाईंदो हुजे न तव्हां हुनखे ठाहे ॾियो त पतो ई न पए सामने वारे खे लॉकी ठहियल आ मां त घर ते ईअं ई ॿुधायो मां चाइनीज़ लॉलीपॉप ठाता इन पत्ता गोभी, गजर वारा खाई विया चुप - त वढञन ॾाढा, चऊं अॻली बार वरी ठाहीजे।
अच्छा पो थोरा गेम मूंखे भी पार्सल मोकिले छॾिजो न मांजो पतो वतो वठी करे।
बिल्कुल बिल्कुल। ॾाढा बढिया ठताव लेकिन ठाए ॾिसजो पक मुंहिंजीअ हिअं ॻाल्हि मंञजो ठाहिजो हिकु बार खां ॾाढा- सवला बि तव वधीक महिनत जो कम कानेव।
हा हा मां सुभाणे ही मम्मी खे चवास थी लो वठो मम्मी लौकी था ठायूं पिया असां। लौकी ॿियो ॿुधायो
सुम पया?
हा, घर वारा, सुम पया आहिन, सॿ जणा।
अच्छा! त मखड़ी, तव्हां मखड़ी, भाॼी कीअं ठाही-? आहेव
दाल मखनी, त असां दाल, टमाटो, विझि करे लून हैड विझी, करे सिटी लॻाईसीं, पोइ हुनखां पोइ, न न न जेकी, साई अछी दाल ईंदी आहे, न माए, जी दाल उहा दाल, ठातीअस।
जेका, ढोसनि में पवंदी आ,?
हा उहा, दाल, ठातिसे असां
अच्छा! मां त न खाधी आहे, कॾहिं इअ दाल, असां त सिर्फ़ु डोसनि, में ई वापरंदा आहियूंखे।
न, मस्तु, लॻनददी तव मखणी दाल, चवंदा ई, सिंधी दाल, हुन खे
मखणी, त चवंदा आहिनि, लेकिन, मूंखे पतो न हुयो, हि दाल चढ़ी, दोसा ठाईंदो ई ना आहियूं, कॾहिं, न मुंहिंजे पेकनि में न मुंहिंजे सावरनि, में
दाल, जेकीं ईदी आहे, न उ पीली, वारी ी वारी ठी म
खाईंदा आइन, लेकिन कॾहिं ठाराई, न अथऊँ।
माए, जी दाल ठाहींदा आयूं, माए जी दाल, तां बि ठाती, हूंदव कॾहिं घर, में मां कंफ्यूस, थी वई आहियाँ, अच्छा दाल न ठाई तव, मस्तु लगनि तव दाल,
इआ, न थाति आहे, पोइ सीटी लॻाए, छा कंदो आहियो, हुते
सीटी लॻाए, करे थोरो मेटे, करे ऐं पोइ, ईअं बिना पाणी, पाणी न विज्जे, घाटी घाटी, रखजे पोइ, ऊन में अंबचूर, थोरो छिड़किजे, ऐं, मथां मिर्च थोरो छिड़कजे, गरम मसालो थोरो छिड़कजे, इहो छिड़क छिड़के, करे पोइ, इन खे तड़को, हा हा हा, पहिरियों, पर हुन खे न मिर्च, छॾिबो आहे। हुन खां पोइ, तेल गरम करे, थोरो सो जीरो विझी, करे ऐं, पोई राई, ॾिबी आहे, हुनखे
अच्छा,
कहिंसा खाइण में
असां, इएं मुगन, जी दाल कंदा आहियूं। असां जे हिते, मुगनि जी दाल, इअं ठहींदी आहे। मां, पेकनि में बि कॾहिं न ठाही, आहे हिते बि न कॾहिं ठाही आहे, असां
अच्छा तव्हां जा पेका हा, तव्हां कीअं ठाहींदा, आहियो ॿुधायो,
असां मुगन जी दाल, खे ईअ सिपरीअ, में ठाहींदा, आहियूं सिटी लॻाईंदा आहियूं, सिपरी में पोइ उॿारे, करे पोइ हुनखे, न पोइ धाणा दालि, में विझी, पोइ दालि खे घाटी घाटी, कटोरे में या कंहिंमें बि पाए, करे पोइ कसूरी मेथी, ॻाढ़ो मिर्च पाउडर, धाणनि जो पाउडर, पाउडर, जीरो पाउडर, ऐं, अमचूर जो पाउडर, बि छिड़के करे तेल में जीरो विझी मथां ईअं तड़को लॻाए छॾाईंदस।
यारहं मिंट थी विया।
पोणी ॿारहां मिंट हलदी तव। पोणी ॿारहं मिंट खां पो भले तव्हां न बि ॻाल्हाईंदव त पाण ई कट थी वेंदो तव।
अच्छा ईंअ।
हा ॿियो वणयव मुंजी रेसिपी वणियव।
हा तहांजी रेसिपी ॾाढी वणी।
सबमिट कंजो मथां हा याद सां।
हा
हाणे फोन कट थींदुव न इंदुव मथे ऑप्शन सबमिटिड।
हा ठीक आ।
ॿियो